नमस्कार। ठीक छै, अहां अपन कहु।
इ बहुत दिन बार भेल रहल अछि।
हां, सही कहलियै, आइ काल्हि सब अपन अपन काज मे व्यस्त रहै अछि।
हम ठीक छी, अहाँ अपन कहू।
ठीक छी, बहुत दिन बाद बात भ रहल अछि।
हां सही कहलियै, आइ काल्हि सब अपन अपन काजमे व्यस्त रहै छी।
सही कहलखिन आ आइ हम सोच सोचलहु जे शिक्षा विशेष रूपसँ महिलाक शिक्षापर विस्तारसे चर्चा करी।
बहुत नीक विषय चुनलहुं, शिक्षा एहन धन छै जे जीवन भर मनुष्य संग रहै छै।
बिलकुल, धन दौलत सेहो छोड़ि सकैत छै मुदा शिक्षा के ओ नहिं छीन सकैत छै।
इ बात त छै। शिक्षा से मनुष्यक सोच विकसित होइ छै आ समाज, देश आ दुनिया के बेहतर ढंग से बुझि त पाबै छै।
अहांके अनुसार शिक्षाके वास्तविक उद्देश्य की होयबाक चाही?
हमर विचार से शिक्षा के उद्देश्य केवल नौकरी पायब नै होयबाक छै, शिक्षा से चरित्र निर्माण, नैतिकता, अनुशास सन, शिक्षण आ सामाजिक जिम्मेदारी भावना विकसित होइत चाहै छी।
बहुत सुन्दर विचार, आइ काल्हि कतेक
शिक्षा के मात्र मात्र रोजगारके माध्यम बुझैत छथि।
रोजगार जरूरी छै, मुदा शिक्षाक दायरा ओतहि सम समाप्त नहि होइ छै।
सही शिक्षित व्यक्ति समाजमे सकारात्मक परिवर्तन आनि सकैत छै।
अहां बिलकुल सही कहलियै, इतिहास देखी त बहुत परिवर्तन शिक्षित लोक सभमे करै छै।
जं शिक्षा नहि रहय त मानव समाजक विकास सम्भव नहि होयत।
हां, शिक्षा विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, कृषि उदे्दश्य सबमे क्षेत्र आधार छै।
मोबाइल कम्प्यूटर आ इन्टर करै छी, ईसब शिक्षाक परिणाम छै।
सही कहलियै अहां, शिक्षा बिना आधुनिक सभ्यताके कल कल्पना सेहो नहि करि जा सकैत छै ना।
गामक विकासमे शिक्षा कतेक महत्वपूर्ण भूमिका निभा निभाबैत छै?
बहुत महत्वपूर्ण निभाबै छै। जखन गामक लोक शिक्षित होइत छथिन त ओ ओखने नवीन तकनीक उपज छथिन। स्वास्थ्य पर ध्यान दै छथिन आ बच्चा सभके पढ़ाबै छथिन।
शिक्षित किसान सेहो बेसी उत्पादन करि सकैत छथि।
हां, ओ त छै। वैज्ञानिक खेती के महत्व महत्व बुझै छथिन ने।
आ महिला शिक्षा पर विशेष चर्चा करी।
अवश्य। महिला शिक्षा समाजके प्रगति मुख्य आधार छै।
कहियो एहन समय छल, जखैन लड़की सबके इसकुल जाय नहि देल जाइत छल। मुदा आब समय बदलि रहल छै।
सही कहलियै, आब त खूब लोक बुझि रहल छथिन जे बेटी आ बेटा दुनु एके समान छथिन।
शिक्षित महिला पुरा परिवारके शिक्षित बना रहल छथिन।
हां, एक शिक्षित माता अपन बच्चाके नीक संस्कार, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी आ शिक्षा दै छथिन ने।
कहल जाइ छै, एक महिलाकेँ शिक्षित करब मतलब पूरा परिवारकेँ शिक्षित करब।
ई बात तऽ बहुते नीक छै।
पहिले अ आबके मा- महिलामे की अन्तर देखैत छी?
पहिले बहुत कम लड़की इसकुल जाइत रहल छै। आब तऽ प्राथमिक विद्यालयसँ ले कऽ विश्वविद्यालय धरि लड़कीसब पहुँचि रहै छथिन।
हां, बहुत लड़की डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आ प्रशासनिक अधिकारी बनि रहल छथि।
हां ई बात त छै, आब महिला सब त सेना, पुलिस, न्यायपालिका, राजनीतिक मे सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छथिन।
इ सब महिला शिक्षाके परिणाम छै।
सही कहलियै।
अँ अतेक प्रगति प्रगति केर बादो किछु समस्या आबो विद्यमान छै।
हँ, विशेष रूपसँ ग्रामीण क्षेत्रमे।
कोना कोना समस्या?
गरीबी, बाल-विवाह, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव, विद्यालय दूर आ सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता रहै छै ने।
कतेक परिवार आर्थिक कारणसँ बेटीक पढ़ाइ रोकि दैत अछि?
ई तऽ बहुत दुखद स्थिति रहैत छै।
हमरा लगैत छै, जे बेटा आ बेटीपर समान खर्च होयबाक चाही।
ई तऽ सही कहलियै, जे परिवार बेटाके इंजीनियर बनाय सकैत छै, से बेटीके सेहो अवश्य देबयके चाही।
महिला शिक्षा बढ़यबामे सरकारके भूमिका कतेक महत्वपूर्ण छै?
ओ तऽ बहुते महत्वपूर्ण अइ। सरकार विभिन्न योजना चलाए रहल छथिन।
छात्रवृत्ति, मुफ्त पुस्तक, साइकिल योजना, आदि।
हँ, इहएसब योजनासे लाखों छात्र लाभ भेल छै।
हँ, विद्यालयमे मध्याह्न भोजन योज- जेना सेहो बच्चा सभकेँ विद्यालय आनबयमे सहायक भेल।
सही बात छै।
आइ-काल्हि डिजिटल शिक्षा बहुत चर्चामे छै।
हँ, कोरोना कालमे ऑनलाइन शिक्षा बहुत उपयोगी सिद्ध भेल छै ने।
हँ, मोबाइल आ इन्टरनेटसँ विद्यार्थी घर बैसल पढ़ि सकैत छै।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रमे इंटरनेट आ स्मार्ट फोन कमी चुनैत छथिन छै।
हँ, ई समस्या दूर करबाक आवश्यकता छय।
सही कहलियै।
महिला शिक्षा रोजगारसँ कोना जुड़ल छै?
शिक्षा महिला नीक अ रोजगार प्राप्त कए सकैत छथिन।
हँ, ताकि से आर्थिक स्वतन्त्रता भेटाइ छै।
हँ, आर्थिक रूपसँ आत्मनिर्भर महिला अपन निर्णय स्वयं लए सकै छथिन ने।
ताकि सभ परिवार ई इस्थिति सेहो मजबूत होइत छय।
बिलकुल।
स्वास्थ्यके क्षेत्रमे महिला शिक्षाके प्रभाव की छै?